बड़ सुन्दर, नाश्ता पानी भेलै।
है अखने नहाके एलियैए।
किछ भेलै कि नै, किछ भेलै या कि नै एखन तक।
पूरी सब्जी खा रहल छियै।
पूरी सब्जी आ रातिमे दबाइ।
तैयो।
खेलियै आओर कहियौ।
आओर किछो नै।
आओर किछो नहि किछो नहि कहबि तहन केना हेतै से कही।
अहाँके कि होइ छै।
हम आर तऽ कपड़ा खीचै छी। अखन सबेरे बाबू गेलै या कोचिंग, पोहा बनेलियै। ओ गेलैए खा कऽ गर्मी तऽ खूब फेर बढ़ा देलकै। रौद वएह उगलै या प्रचंडवला। गेलै हँ तखन ओतऽ केहन छै मौसम।
अखन मेघ लागल।
आओर पप्पा से भेल छलो बात।
नहि।
पप्पाके कहै छनि, ओतहि आब जाय लेल रहै लेल। सुधीर पांडे। कहाँ जाइए। हँ कहाँ जाइएगा आप रहियए यही पे यहाँ जरूरी है आदमीे। तब हम कहलियनि, नहि जाउ, काज तऽ कतौ करबाके अइ। तऽ सएह सब रातिमे। खेनाइ भेल छलनि हेँ थारी।
हूँ।
बा खूब चीज भेल छलनि, थाली एल छलनि हेँ।
पप्पा लेए ऑर्डर भऽ कऽ।
नहि नहि घर से नहि।
ऑर्डर कऽ कऽ हँ बाह।
एकदम हम कहलियै सएह तऽ ओकरके त कहलकै। एँ, से तऽ ओ कहै छलै जे अभी काहे दे आए, अभी यहीं पे रखि लेते, रातिमे सुबहमे जाइत। ऑफिसमे लेकिन आदमीसभ छलै तऽ हम कहलिय नै। सेह सब। कहै छलनि हे। उएह कहलखिन, मौसोजीसँ बात भेलनि। फेर मौसोजी कहलखिन, हम कहलियै, ओतऽ कहिते छथिन जे ओतै आब रहि जाउ। हँ, ओ तऽ कहिया सँ ने कहि रहल छथिन जे जाउ, आब चलि। हम कहलियनि, सिंह साहेब छोड़त कि नहि छोड़त, तहन केना जायब। बात करही न तहन न आओर ईसभ ठीक छौ।
हँ सब ठीक छै।
भूमी छलो ई लड़की कतऽ के छै। से नहि बात भेलोए। बात नहि केलकोए अपने।
ओतेक बात नहि हम पुछलियै यूनिवर्सिटी
युनिवर्सिटी के छैय‌। ओंऽ
खुदे ऊ पूछते से नाइ हयात
ओ त किछु नहि पुछल को नै ओ पढ़ा देने हेतै भूमि ओकरा
मैगी बनब ऐल छलिये
ह हँ तऽ तोरा नहि पूछलको खैला
ह त अच्छा छलै अओ नीरू के फोन केलिए तऽ कहलकै आ जाओ पराठा खूब सारा छलेए, तऽ ओहो सब छलेए तऽ।
खेलकै ओ सब हुं हुं भसिया पड़ाठा आ
हमहु ऊपरे‌ चेल गेल।
तोऽ ऊपरे चलि गेलहि। ओ ई सब पुछबो नहि केलकौ जे अहाँ खाऐगी कि नहि।
दुनू अपन मैगी बना कऽ खाइ छलै। ब्रॉयलेट कीन्ने छैय।
ओ ठीक छै बढ़िआँ छै तोहूँ अपन एनहे छै। अपन बना कऽ तोरो अपन खइह आर कि जे हतो से
आस्था के रूम भटलै निरू बला
आस्था नीरूमे गेलैए
ह आस्था नीरू संगे अपन
बाह देखि कनि कहितही नऽ
अखन अन्नु सेहो छै। लेकिन ओकर चेंज भऽ जेतैय। से कहलकै अन्नु सेहो कहलकै मैम के बतैलकै मुझे इस रूम में सेट कर दिया तुमको इस रूम में सेट
ह एक बेर कहि के देखि। कि मैम हमको एक बेर कहहि है दुनू गोटा जइहै। कइहै थोरा प्रॉब्लम उसमे हो रहा है अब हमको ओर ठीक इसके साथ दुनू के दुनू रूम मे सीट कर दीजिय से कइहै एक बेर बात कऽ कऽ हु ओखर सके मने दुइए दुइएके अखन छैय।
तेसर तेसरमे आठ टा एले यै ओकर
ओ आ एकर सबके दुए टा के छै तऽ तहन तऽ खाली ई अन अन्नूके आ ग्रिस्का के
अन्नु अन्नु आ नीरू एक संगे रहै छै नऽ हँ एके रूम में छय ओकरा सब के आस्था के रूममे दुनू अन्नु तऽ लेकिन चइल जैते ओ कॉलेज में आइ जी टी लागए छै। तऽ चैल जैते जसिका के रूम में एकटा खाली करेबा के छैए। कहलकै
ओहिमे सेट कहिये जोगाड़ लगा ले बात कऽ कऽ तु चलि जइहे सेह तऽ बात कऽ के रहबही ने कनि बात करिहे की करबै दूटा बातो सुनबेऽ तऽ कहि कऽ ओकरा खूब गोहरबिहे दुनू अपन जइहे कयहे हमको कर दतै ओर ईसब छौ भकलोल दुनू दुनू मिल गेल हेतै आब अम्म तइ दुआर ओ पढ़ा देने हेते पूरा पढ़ाई अपन भूमि प्यार से बात कऽ कऽ केऽ इमोशनल ब्लैकमेेल कऽ कऽ आर नेहेबो केलिह गेलीह तऽ सुइत रहली काए बजे राइत में बारह बजे सुतली एकरा स केऽ दऽ दियै किछ किछ अपन ओइमें से खाय ले। देखही एक साल तऽ आब और छौ तकर बाद फेर देखियै अगर हेतौ अनिरु आस्ता इ सब लऽ कऽ अपन रूम लेमे तऽ ल एक साल देखी उहो सब तऽ एक साल कऽ बाद फेर खाली करबे करतै। अगर खेतो ओकरो तऽ श्रेया लेलकै यऽ केना कीऽ पड़ै छैय खर्चा से खर्चोे केऽ छै। हम्म।
आँ
कॉलेज जय परतैय।
ओ दस बजे न तैयारी भऽ गेलै कॉलेज केऽ
जाय छिये बैग में समान तमान नहिये छौ कॉलेज वला बैग में किताब भरल निकालबै आब सबटा सुतल छै
तऽ सुतल छैे तऽ उठा दिहे उठतै तऽ उठतै सबटा सुतल छै तऽ उठतै अपन और की तू अपन काज करिहें हलो
हँ
हेलो
हेलो
हँ सब सुतल छै तऽ ओयमे तोरा डिस्टर्ब हेतै तऽ ऐमे तोरा कोन मतलब छौ बढ़ियाँ काज अपन ओ दुनू सुतले छै अखन।
हँ सुतले छै।
अँ ओही होस्टल मे ओ रहै छलै की बाहर रहै
हँ ओही होस्टल मे रहै छलैये, येह ड्राम फोरटल बारह नंबर
ओ तें न ओही रूम में ओकरा सेट कऽ देलकैये। उँ अपन कर दूगा बातो सुइन केऽ कम स कम कहियै मैम हमको कल हमको दिक्कत हो रहा है न। अब की तऽ बात कऽ केऽ कहियै हमरा कर दिजिये हमको उम्म और
सुनैय छी अहाँके
अथी आय खेनाय छोला बनतैय ओकरा छोला खायले मोन लागल छै छोला चावल कनि बदाम देने छियै फुलैले, ओयमें आलू दूटा धऽ देबै। बला बनतै आर फेर ऐखन तऽ पोहा बनेलियै खाऽ कऽ गेलै ये लऽ कऽ गेलै ये। र्गमी ऐ आइ फेर बढ़ा देल के तते जे पइन तइन सब खतम पप्पा ऐथुन पप्पा के तऽ कहलकन है गाड़ी लऽ कऽ चल जाइये। ओहे सुधीर पाण्डे सुधीर पाण्डे कहलकन है जे गाड़ी लेऽ के चल जाइयएगा उसी सै। कहलियन है ओकरा कहबैन हाँ कहबयन ना कनी यहाँपे दियै जे देखभाल करते रेहना तऽ तुम कहलखिन हाँ हाँ से कहबै ओ ओहे पुछय छलन है। ठकुआ और पूरी लाऐ है ना कहलखिन। कहलकिन हां -हा ले आऐ खाना ना आएगा तब ना सुबहमे आउ खा लेना। हाँ आ रहे हैं सुबहमे खाएंगे ठकुआ पूरी दे दिजिएगा हमको गेलय तऽ कहबय ना यही सबके लिए तऽ थोड़ा रहता है कि भेज देना तऽ तू आता बुझबय ना ओकर परिवार बुझाइ ये नै छै एखन परिवार छय घरे पर कहलकै चोरी हो गया था घर पे तभीऐ सै परिवार घरे पर छय सैहसब कहैय छेलन है फेर बात केलकन मौसोजीसै। इनको बोलते है मिश्रा जी को रह जाने के लिए कहखिन हाँ पुनित पाठकसे बात करते हैं यहाँ आदमीका जरूरी है सबटा बात कऽ लेलकै ओ ओतवै कालमे बड़िया एत तहन करत रहो हा दबाइ खा लिहें एखन जहियै तऽ काइल खेलहीन राइतमे
हाँ खेलियै कहलीयो तो
बदाम नैय देनेहेबहि फुलैले
नैय ओ बैंग में छै सबटा निकालाअ पड़तै अय निकालिय बनेबै त
हाँ कॉलेज से अभीय तहन साँझमे
अलमारियोमे जगह नैय छउ पुड़ा उपर तक
एखन बेसी निकालिहै नैय सामान अपन देखही की कहैय छौउ बात कऽ कऽ रूम सेट कऽ देतउ
हू
अपन तहन ओइमे सेट करिहै सैहेत। आसिका नै एलै अखन
नै तीस तारीकके आउत ओकर रूम छै केओ एल छलैया त ओ सब केलकयै एक मिनट रुकु
आ रूम शिफ्टो केलकैयै हेलो बड़ियाँ छै ओकर एकदमसै आ कतऽ छलिऐ
उनैस मे ओ फोन केने छलैये नीरू गांव
अ ह नस्ता ओ सब उठलैयै नैय ऐखन
इ आ
आइब रहल छैत कर तु धीरे धीरे खोस भैर पेट काइलो खनसै अथी नैय भेलयै चेंज नैय भेलयै
एखन नैय हेतैय लेकिन पैसा तऽ
कैटलर चेंज नै भेलैये आ सब्जी केहन बनल छलैय हेलो हेलो सब्जी केहन बनल छलै?
ठीक छै ठीक छै।
हेलो। हं।
हेलो।
खो भैर पेट खो, तीनटा पुरी छै एकटा और खा ले, हाँ।
खाले, तीनटा पुरी खा लेलियै, जाइ छियौ।
तऽ एकटा और खा ले ओहो सब अबै छै तऽ हाँ।
और अपन पूरी सधलहो न दैल पुरी।
हाँ।
एं?
हँ सुति गेलै।
कैलखन ओ केने रहथिन फोन सो सोनल त कहै छल खिन कि नहि दे ए मामी गुजन के दै दियौन वैह खेथिन ने। कुम्हरोरी खेथिन कथि खेतिन ई ने कटहर खाइ छथिन ने किछु ने एहन सब्जी हम कहै ओ सभ नै तखैन खाइ छथिन हँ खाली माछ आ मौस। मांस मासो माछो नै मांस।
हां।
मासु खायवला सभ छथिन हँ मासु तुस हमरा घरमे नै हैत। हँ ओसभ उएह खाइत छथिन और नै किछो।
और की कहै छलैथ ओहि दिन फोन अहि ले केने छलैथ हे।
ओ ओहि दिन फोन वैह कतेक आइ कते मिनट बात भेल छलै से कहलखिन।
एहिमे देखियौ ने डैशबोर्ड में जाके नहि देखाबै छलैये।
हां देखै छियै।
बाद मे डैशबोर्ड मे जाके जनरेट करतै।
बाबू से काल्हि बात केने रहियै, हँ, ठीक अछि।